हेलो
तऽ आइ जे छै हमरा सबके टॉपिक छियै बेरोजगारी अहाँके किछो पता या बेरोजगारीके बारेमे तऽ बाजू
बेरोजगारी आजके समयमे मतलब बहुत गम्भीर सामाजिक मतलब आर्थिक समस्यामे एक छै कोनो भी देशके प्रगति ओकर मानव संसाधनपर निर्भर करै छै
जब शिक्षित ओर योग व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहि करि सकै छै तब न केवल ओकर व्यक्तिगत ती रुकि जाइत छै बल्कि देश के विकास के गति भी बहुत प्रभावित होइ छै
अच्छा
भारत जैसे विशाल जनसंख्या मे देशमे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चुनौती छै
या बहोत इह समस्या मतलब बहुत आर्थिक नहि छै बल्कि एकर प्रभाव समाज सामाजिक मानसिक और राजनीतिक क्षेत्रमे भी बहुत पड़ै छै इएह खातिर बेरोजगारी के समझना और एकर समाधान ढूँढ़ना अत्यन्त मतलब बहुत जरूरी छै
अच्छा
अहाँ एकर बारेमे ओर कुछ कहबै
हँ हँ हम तऽ कहै हम बताबै छी कि की छै बेरोजगारी आ कहि सकैत छियै जे बेरोजगारी जब कोनो व्यक्तिके मतलब काम करयके इक इच्छा आओर योग्यता रखै छै रखैके बावजूद अगर रोजगार प्राप्त नहि होइ छै तब ओकर स्थिति बेरो मतलब तब ओकरा बेरोजगारी कहि सकै छियै आओर बेरोजगारी केवल मतलब बेरोजगारी जे छै केवल नौकरी नहि मिलनेइके स्थिति नहि छै बल्कि ऐकरा कहि सकै छियै जे यह वह ई जे छै व्यबस्था एकर कहै छै जेकि उ व्यवस्था के दर्शाबै छै जेकि व्यक्ति अपन क्षमता आओर शिक्षा के अनूप रूप कार्य करै काम करै छथिन आओर मतलब उदाहरण के लिए कहि सकै छियै जे अगर कोइ इंजीनियर या मतलब बी ए पास व्यक्ति मामूली न नौकरी मामूली मतलब मजदूरी करय के करय के लिए जे विवश भए जाइ छै तऽ ई भी एक प्रकारके बेरोजगारी मानल जा सकैत छै मतलब इहो कहि सकै छीयै जेनाकि कोनो भी मतलब व्यक्ति छै जेनाकि उ पढ़ि लेलक बहुत पढ़ि लेलकै स्नातक के डिग्री लए लेलकै फेर पी जी के लेलकै बांकि ओइ से उपर जे छै आओर भी मतलब डिग्री ओकरा प्राप्त छै अगर ओकरा नौकरी नहि होइ छै सरकारी नौकरी नहि होइ छै या प्राइवेट भी नहि होइ छै कोनो कम्पनी मे नहि होइ छै तऽ उकरा भी एक तरहसँ बेरोजगारी ही कहि सकै छियै आइ काल्हि के जमानामे जे छै ने बेरोजगारी बहुत जादा बढ़ि रहल छै खास कए कऽ अपन बिहार जे जे छै स्टेट ओहिमे बहुत जादा बेरोजगारी बढ़ि गेलैए कियकि मतलब एकर कारण भी मतलब भए बहुत सारा प्रकार मतलब एकर कारण भए सकैया कि आइ काल्हि के युवा सब जे छै जादा मत मतलब काम पर नहि ध्यान दएके जादा सोशल मीडिया के मतलब एन कियो ने बात पर ध्यान दै छै ओहि लए कऽ भी आओर पहिलुका जमाना मे भी रहै बेरोजगारी लेकिन एतेक जादा नहि रहै अभीके अपेक्षामे बहुत जादा ही बेरोजगारी छै आओर बेरोजगारी जे स्थिति छै भारत में ओ अहाँके किछु हम बताबै छी जे भारत जे छै विश्व के सबसँ अधिक जनसंख्या वला देश छथिन देश में से एक आबै छै इ त अहां के पते ये पते हैत की कते जनसंख्या छै हमरा सब भारत के एतय जे छै मतलब हजार मतलब हर वर्ष हर साल जे छै हर लाखो मतलब लाखो युवा सब जे छै शिक्षा मतलब पूरा कए लै छै लेकिन रोजगार के तलाश मे निकलै छै तैयो जे छै ने मतलब रोजगार के अवसर की संख्य जे जे रो रोज रोजगार के अवसर के जे संख्या किये छै ओकर तुलनामे मतलब कमे क कम होइके कारण बड़ी मतलब बहुत बड़ा संख्या में युवा बेरोजगार रहि जाय छै आऔर कहि सकै कहै छियै कि ग्रामीण छ क्षेत्र मे भी यह स ई जे छै समस्या छै आओर भी बहुत जादा अधिक मतलब गंभीर छथिनऔर गा ग्रामीण क्षेत्रमें कहि सकै छियै जे कृषि पर अ अ अथि मतलब अधिक मतलब अधिक निर्भर छै लोक आओर उद्योग के कमी छै गाँव सभमे जेकि बेरोजगारीके सभसँ बड़ा मतलब ई समस्या बनि रहल छै आओर गाँवमे जे छै रोजगार प्राप्त साधन नहि उपलब्ध होइ छै ओहिके कारण लोको सब जे छै गाँवके कि ‌लोग सब शहर मे आबै छै और शहर मे भी बढ़ैत रहै छै जनसंख्या आओर सीमित नौकरी के कारण भी मतलब बहुत ज्यादा बढ़त् प्रथा लगातार बढ़ल जा रहल छै अहाँ किछो बताउ बेरोजगारी के बारेमे मतलब एकर अहाँके एकर प्रकारके बारेमे पता दाय
हँ हँ पता अइ आंहा बताबू
अच्छा तऽ हम अहाँके बताबै छी कि बेरोजगारीे कै प्रकार छै बेरोजगारीके मतलब बहुत बहुत प्रकार छै अनेक प्रकार छै तऽ सभसँ पहिलुका प्रकार यह खुली बेरोजगारी जेकि ए कहि सकै छियै कि जब व्यक कि पूरा तरहसँ कामसँ वञ्चित रहै छै आओर ओकरा जे छै कोनो रोजगार नहि मिलैत छै तऽ एकरा खुल्ली बेरोजगारी कही सकै छियै ओर ई जे छै समस्या विशेष रूपसे मतलब आइ काल्हि के युवा जे छै शिक्षित युवामे युवा सभमे देखल जाइ छै और एगो ते मतलब बेरोजगारी छै कि एगो छिपी मतलब छुपल रहे छै बेरोजगारी जेकि मतलब अन्दरसे बाहरसँ छुप पल रहै छै तऽ एकरा कहि सकै छीियै जे मतलब सभ खास कए कऽ गाम आरके ग्रामीण क्षेत्रमे गाँवमे ई अक्सर एक मतलब काम छै काम करैके लिए आवश्यक आ आवश्यकता से अधिक लोक जे छै रहै छै तकरा छुपल बेरोजगारी कहि सकैत छियै आओर कुछ लोग जे छै काम करै से अ मतलब काम करे छै कोनो कंपनी में आ औकरा ह मता दै छै तऽ ओ भी एक मतलब उत्पादनपर कोनो प्रभाव नहि पड़ै छै तऽ ओ भी एक प्रकारके बेरोजगारी भेलै जकरा छुपी बेरोजगारी कहि सकै छियै ओर तऽ एक शिक्षित बेरोजगारी होइ छै शिक्षित बेरोजगारी के कहि सकै छ जब सिख शिक्षा आओर योग व्यक्ति अपन शिक्षा के अनुरूप नौकरी प्राप्त नइ करि पाबै छै तऽ यह ई जे छै से शिक्षित बेरोजगारी के अन्तर्गत एलै जेनाकि भारते भी बहुत ई समस्या बहुत तेजी से बढ़ि रहल यऽ आमओर तऽ एक भए गेलै तकनीक बेरोजगारी तकनीक बेरोजगारी कहि सकै छियै जे जेना नया नया जेना नया शिक्षा नीति न नयी तकनीक ओर मशीनक उपयोग से मतब बहुत जे छै मतलब बहुत बेर मानव श्रम के आवश्यकता कम भेए रहल छै ओर कुछ लोग जे छै नौकरी के समाप्त मतलब नौकरी के समाप्त भए रहल छै ओर एहि स्थिति के तकनीक बेरोजगारी कहि सकैत छियै ओर ई भी बात छै कि मतलब जते भी आ आब जे छै से हर एक चिज़ मतलब जेसे कि मशीन आबि रहल छै मतलब पहिने रहै कि कुटिर उद्योगी सब भी एक कुटिर उद्योगी सब भी रहै तऽ ओ भी मतलब एक रोजगार रहै आओर आब जे छै सब किुछु मतलब सब सब कुछ के थ्रूब मशीन आबि रहल छै जैस कि ओर मतलब ई बेरोजगारिे भए रहल छै किया कि काम नइ मिलै छै तऽ सभ मतलब बेरोजगारे रहतै और एकर कारण बताब मतलब एकर कुछ कारण छै बेरोजगारी के से अहाँके बताबे छै छी हमे एकर सबसँ पहिले तऽ जनसंख्या पर कंट्रोल करनाइ मतलब जनसंख्या वृद्धि बहुत बहुए जयदा छथिन हमरा सबके देशमे जेकि भारत मे बहुत तेजीसे बढ़ि रहल छै जनस संख्या बेरोजगारी के सबसे प्रमुख कारण वएह भेल आओर रोजगार के अवसर के तुलना मे काम मतलब करैवलाके संख्या अधिकसे बेरोजगारी बढ़बे करतै आओर अहाँकेँ किछो पता तऽ अहाँ किछो बताबू
हँ बेरोजगारी के दूर भी करल जा सकै छै एकर काफी सारा उपाय छै जैसे कि स शिक्षा प्रणालीमे सुधार मतलब लेना चाही तकनीकी आओर कौशल आधारित शिक्षाके बढ़ावा देना चाही एहिसँ विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करे के लिए अधिक सक्षम भए जेतै आओर बहुत उद्योग मे भी विकास लाना चाही सरकार को मतलब छोटा माध्यम आओर बड़े उद्योगो को मतलब बढ़ावा देना चाही
नए उद्योग स्थापित करेके चाही बड़ी संख्यामे रोजगार अवसर पैदा होतै ओहिसँ बहुत ग्रामीण विकास भी जरूरी छै मतलब गाँवमे उद्य उद्योग बनि जेतै कुटिर उद्योग ईसब तऽ आर्थिक गतिविधिओके विकास भए जेतै ताकि लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकै लोकके आओर जेनाकि कि अहाँ कहलियै कि जनसंख्या नियन्त्रण तऽ एक बहुत प्रमुख कारण छियै तऽ जनसंख्यामे वृद्धि ओकर नियन्त्रण बहुत जरूरी छै
मतलब ताकि संसाधन के बीच संतुलन स्थापित कर मतलब करल जा सकैए
आओर बहुत जैसे गाँव सबमे जैसे अपना सबके गाँव सबमे कृषि क्षेत्रके बहुत मतलब बहुत जादे
हूं हूं कृषि पर मतलब जादा लोग आधारित छै गाँवके अथीमे गाँवके क्षेत्रमे कहि सकै छियै
तऽ ओकर विकास करल जाय अच्छा से
कृषि आधारित उद्योग के मतलब बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार के नया अवसर उत्पन्न करना चाही
आओर सरकारके एमे सरकार के भी एमे बहुत भूमिका निभाना चाही जे सरकार नहि करि रहल छै
भारत सरकारमे मतलब भारत सरकार बेरोजगारी कम करय लए बहुत योजना चलेलकै कौशल कौशल विकास कार्यक्रम ई सब स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना मुद्रा योजना सरो रोजगार योजना आओर बहुत बहुत सारा रोजगार सृजन कार्यक्रम मतलब युवाके अवसर प्रदान करै छै मतलब करि रहल छै
एकर एकर बाद डिजिटल तकनीक वि विनिर्माण क्षेत्र आओर बुनियाद ढाँचे के विकास पर मतलब बहुत ध्यान दिया जाय
अहाँ एकर बारेमे और किछु जानै छियै
अच्छा मतलब हम बता छी आहां के जे बेरोजगारी जे छै ओकरा केना मतलब दूर करल जाय सक सकैया एकर उपाय के तऽ सबसे पहिल आबै छै कि उद्योग के विकास मतलब सरकार जे छै छोट छोट मतलब छोट छोट उ उद्योग जेनाकि उद्योग के माध्यम से बड़े उद्योग के बढ़ावा दना चाही फेर नया उद्योग स्थापित हेतै तऽ फेर बड़ी संख्या मे रोजगार अवसर पैदा हेतै ओ के बाद कहि सकै छियै कि ग्रामीण विकास ग्रामीण विक विकास मे कहि सकै छियै कि गाँव मे जे छै कुटीर उद्योग आ लघु उद्योग ओर मतलब अन्य प्रकार के छै बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधिे विकास करना चाही ताकि लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकै और जब और ओइके बाद छै कि जनसंख्या नियंत्रण ई सब से बड़ा भूमिका छथिन हमरा सबके बेरोजगारी के जनसंख्या नियंत्रण आइकाल बहुत ही जादा जरूरी छै और जनसंख्या वृद्धि जे छै मतलब पर नियंत्रण करना और रोजगार और मतलब अगर जनसंख्या पर नियन्त्रण भए गेल तऽ कुछ बेरोजगारी कम भए सकैअ इ कहल जा सकैआ ठीके छै तब हम आब राखै छियै आई ठीक छै
ठीक छै ठीकछै